हँ हँ की कि बढ़िआ अपन कहियौ
ठीक छै
खाना पीना भए गैलेए
आहाँ कहियो हँ
बढ़िआ जी सखि। हँ हमर भऽ गेलैए की सब खे लो ह
हम्म आ पराठा
वाह एक नम्बर खाना खेलहु आंहा तऽ कथि के तरुआ छला तरुआ कथि के छला
फूलके छला
हँ हाहा
हमहूँ खेलो हन अरिकंच के हमहुँ खेलहुँ ह अरकोच के सब्जी भात आ दाइल
अच्छा अरिकोच भैटल ओतए
हँ भेट गेल। भेट गेल तहन ओर सभ कहियौ।
और सभ ठीक छै बड़ नीक खेलहु अहाँ तऽ नहि सुतलहुं हे नहि। आब सुत आ जैइतो
हैं तऽ डिस्टर्ब। कऽ देलहुँ तखन अहाँकेँ
आ हा दिस्टूर्ब कि
हमहु सभ खाना पीना खा क बैस। पतल छलिय तऽ कहलिय एक बेर फोन करिय हुनका कि कर। कनि हार समाचार पुछ लियनि
ह हालालइ जरूरी छै ने।
जरूरी रहै छै मौछ ठीक छथि न कि कह। ह तहन आओर सभ कहियौ। हेलो, बड़ नीक अछि। अखन तऽ अब नहि जायतै। कतहु घूमेय ला पानि बड़ होइया गावो मे एखन एतौ बड़ होइया। नहि
बड़ होइया हँ बड़ होइया जेबे हम फेर से।
कहिया जाई छी।
इहा दू तीन दिन जायबथि।
तऽ घुम आइब आर कि घुमि आयब जे मन्दिर। गेल छी ने से मन्दिर। सभ घुम लेब नहि हैएत तऽ हमरो माँ लग छै। हँ नहि हेइत तऽ हमरो माल।
यूनिवर्सिटी मे।
आब हम हमर माँ ओर। अते रहै छथिन।
यूनिवर्सिटी लंग
आ हमर ने हँ हँ हमर। मौसी रहै छथिन हमर मौसी तऽ उएहमे ने। रिकर्डिग छै।
यूनिवर्सट मे
हेलो
हेलो।
हेलो
ह आवाज नै जाय छै।
आबज नहि आबै छलै।
र गेल बीच।
हेलो, हेलो
ह आब कहू ने अब तऽ आबे य
आ
हेलो
आवाज नहि हेलो हेलो। आवाज किया नहि आबै य हाँके। नहि आबैत छलै आब आबैया पता नहि की भऽ जइएा नेटवर्क मे।
हम बजै छी अहाँ जे बजे छी से हमरा सुनाय हे
हमर आवाज अहाँके आवाज इम्हर नहि आबै छै
हँ अहाँ जे बजे छी से तऽ हमरा सुनाइया
एमे नेटवर्क के प्रॉब्लम हतै ने त दुआारे ने हेते भ सेकहिय।
मेघ तेख लागल छै ने बारिश वालला मौसम ताहि दुआरे तनी न होइ छै।
हँ लागैय ओएह दुआरे होइ छै। एखनोहु एतय पानि होइए ओतय होइए
नय नय होइया नहि मेघ लागल ये खूब जोरगर मेघ लागल अय
ए तऽ होया
ओ तहि दुआरे नेटवर्क छोड़ बाड़ करैत हेते बारिश मे नेटवर्क नय पकड़ैत रहे छै
हँ ताहि दुआरे लागी छोड़ छै
हँ दोसर हम तय दुवारे टहलै छियै जे टहलल मे कनि पकड़ैत रहल एक जगह बैस कऽ ब बतियेबै ने तऽ नहि पकड़त आओर टहलैत जे रहबै तऽ पकड़े छै फेरो
हँ हमहूँ गैलरी मे एलियै तऽखन पकड़ै छियै आ ओहि घर मे छलियै ने तऽ नहि आबै छलै हन
हा पता नय भऽ जाइ छै कखनहु काल के प्रॉब्लम
हँ कखनो काल के भऽ जाइ छै- हँ हँ
ह आओर सब कहियौ तिल हमराऽ तिलकोरक तरुआ नहि तोरय आबैए अहाँके आबैए माँ के आबेत हेटे हमरा नय आबैय हमरा ओते तऽ बुझियौ जे पूरा अथी पत्ता अलग भऽ जायत आ ओ बेसन अलग भऽ जाइ छै
ओकर कनि गरगर पीठार होइ छै
गड़घरो दै छैै तैयो नहि होइत छैै पता नहि
हमरा नहि होइया काल्हिो अनने छलखिन पता नहि कतऽ सँ ई अनलखिन हमरा बुते भेबे नहि केलै कहलखिन अहाँके किछु लुरे नहि अछि कहलिय हमरा नहि अछि
बाकि तैर ले आ लेकिन तिलकोर नय होइए तरल
पत्ता मे पानि तरे लागल रहैया
पेने लागल रहै छै ते ने होइ छै
हँ पता मे अगर पानि लागल रहत तऽ नहि हयैत पता सुखा
हँ तऽ तऽ हम धो धो के पत्ता के बेसन मे देलियै तें ने भेल भऽ सकया पिठार मे
हँ पिठार धो कऽ न पाँच मिनट पहिले राइख देबै जे ओकर पाइन गड़ जाय तखन छानव
ह आब सीख गेलियै न
एक दिन ओना कऽ कऽ बना कऽ देखियौ नीक बनै यऽ की नै
आब देखबै एक दिन ओहिना केँ ओ तऽ
हँ
कत सँ पता नै कत से नै कत अनने छलखिन भेटै तऽ नै छै ओ एत लेकिन पता नै आब कहबैन एक दिन आनू ओर तखन देखबै तैर केँ
ओसब बड़ी मुश्किल स भेटैत छै
हँ बड मुश्किल से एखन गाँवं में अरिकंचन पत्ता सभ खूब भेटैत हत नै
बड भेटैत छै हँ बसात में बड भेटैत छै सभटा पात नीके रहत एखन केँ
सभटा नीकेँ रहत ओकर जे जे मोन होत से से बना क खाउ अपन आ इम्हरके लोक सब की करत से बुझलियै आइरकंचन पत्ता केँ अपना सब तऽ सब्जी बनबै छियै इमहरका लोग सभ ओहिना जेना अपना सभ लोड़हा बनबै छै तहिना लोड़हा बना लेत
हँ
आ ओकरा तैर देतैथ तैर केँ आ बस से ओहिमे नेबो आ मिला केँ खा लेत ओहिना
ओ चकेँ केँ
सब्जी तब्जी नै हँ चक्के केँ
कम कम नै लगैत छैन
पता नै किया नै हैतेन तऽ न हम कए दिन तऽ देखलियै सभ के बाप रे एनाही खा लैत छथिन ओ सम जेना अपना सब नास्ता बनबे छीय न साँझ केँ किछो तो सब ओएहे बना केँ खा खा लेत अलग तरीका से
हो छै कते के पसंद कते रंग के होय छै न
हँ कए आदमी हम तीन चाइर आदमी केँ देखनिय ई चीज करैत कहलिय हमरा सब केँ एना नै खाइ छथिन सब
सभके पसन्द सब रंग होय छै हुनकर सभ केँ ओहने पसन्द हेतन
हँ सभ केना सब्जी बनबै छी पता नै
हू त कहलियै हमसभ सब हमलोग सब्जी हमसभ सब्जी बन कऽ खाइ छियै तू सब पता नै केना खाइ छ
हँ
कि एकर सब केँ सब्जी यौ
पतो नै हेतै सब्जी बनबय कऽ तरीका
हँ आ ई सभ माछो बनैयत ने तऽ ओहिना बनायत तरत नै ओकरा
ओहिना
इह हँ छोटकी माछ ह छोटके माछके ओसभ काँचे बनबै जाय छियै कहैत छियै बाप रे बाप
हा
अपना सभ तैर के बनबै छियै ने ई सभ ई सभ ऐहना खेतैथ
चिते पर से चैल जेतै।
ई पता नहि हिनकर सभके खाना अजीब छैय
ह ह
हू है अपने सभसँ आब आ इसभ तऽ भात नहि टा खेतैथ यू पी वालीसभ जतेक छैथ। भात कहत ठंडा मे छीय आ गर्मिओ मे नहि खैत आ अपन रोटिये दिन राति दिन राति रोटिये खेताे ते हमस कहे छे हमस तऽ मरिये जेबे।
भार नै खेबै तऽ अह
नै अपना सभमे होय छैय नै एक टाइम भात के। प्रसिद्धि छियै ओतऽ दिन तऽ भाते कि
भाते खायबह अगर एक टाइम भात नहि मिलऽ लऽ तऽ नहि नीक लगैत छै। कनिको एक टाइम खा लिआ तऽ ठीके
ह ईसभ तीस दिनमे एक दिन भात बनैतथ ओहो छुच्छे दालि भात सब्जी किछ। छूचे दाइल भात बना के खा लेतै तऽ के छैय बाह हुनकर सऽ के खाना अलेग तरीका ह हमरा आ के खेत ओ सभ नइ खेब-खेबै, जाअ सभ किछ नइ रहत बिना सब्ज़ी। के दाय लऽ छुचे, नै हेते नऽ, आइ सभ खा लेछेथिन। पता नै शब्द हिनका सभके तऽ अजीब छैन। हूँ
न लगै दुआ
तहने आओर सभ कहियौ
और सभ बड़ नीक देखे छी देखै छी आसमान तरफ पूरा बदल लगल छै। ल एकदम कारी कारी भेल
हँ एत तऽ बड़ मादम काल भैर रात जगलो तऽ आइ भैइर दिन भैर रात सुतब हू खाना खेलऔ। खाना बड़ी काल खा लेलिये हुनका मंगल छेले नऽ तऽ मंगल दुवारे सवेरे बए सबेरे बना के खा लेआ अपन आब बहुत लोक मंगल करे छेथिन नऽ। अपना सभ दिश तऽ बहुत आब बहु करते मंगल मे
नहि हैत हम चे।
तखन केना बिया मे आहाँ अनु करबे से कहू तऽ हूँ हूँ
अहू ह हमरा निने भैर मे चक्कर देब साँझ पड़त हमरा भरोसनी होइया जे साँझ पड़ते जे नू
तऽ अहाँ सभ बिया मे केना खेबै से कहू नऽ हमरो बु ची के नइ होई छैय अनून खैल कऽ
ह।
नैएहन काज नहि कर हम अहाँ के बडीगाड मे रहब।